हँ पढ़लियै।
हँ पढे छलियै। ओतह से बड नीक आवाज आबै छौ।
आबै छौ।
हूँ। हाँ बातुतुतुतु
आ दीदी से बातो भेलै है।
कहाँ केने रहियै तहन केने रहियै तऽ दस बजगैल। काट देलखिन नहि उठेलकिन नहि उठेलक भक। मने बारह एक बजे केलकै,, दू बजे तऽ हम नहि उठेलियै हम पढ़ै छलियै। जेका कबसे।
हँ ननैद रहलखिन हे राते मे।
अच्छा! रहलखिन ह, आइ गेलखिन है।
आइ गेलखिन है।
आ उपनयन छलै ना, तैना की बड़खी?
हूँ। कहै छे, उपलेन, उपलेन छलै है। लालमोहन रसगुल्ला अनने रहथिन तऽ, एकटा एकटा लालमोहन देलैथ। अच्छा चारी टा रसगुल्ला तऽ मिशर जी की कैथीन। दाने -दाने पर लिखा है, अरो बा बोलीजे बज थून।
नहि -नहि, दाने- दाने पर लिखा है, खाने वाले का नाम।
हम नहि लै छियै लेकिन फेर कहलियै, लामरसगुल्ला छी। के छै।
ह की रहै त अपने उज्जल उज्जल ठीके ठी।
हूँ।
तऽ चारस बुल खी प्पा के मदत कऽ देलिय अरिहे लड़ पपा एक घण्टे चुल्हीछे। आधा खतम भेले, तोहर कतहु गेलो बोरा गै राखी एलही।
एहन कहतौ रौदामे आयल जाय, पूरा रौदेमे मूहँ पर लागल है। बुढ़ा के ने बाप रे डर पैस जाइ छै, एहन डरपोक आदमी देख चलै छिय हम।
धोलिया हमें ओही पर धो लै छिये। हँ रौदा छलै ने एखन, कहल आ हमरा यादो ने छलै, आब बाली त पैघ लोक बनू। दूध बिसरि गेलीयै, दूध।
ओकरा छिय, आ ओकर छियै बर्थडे के मन्नूके।
हँ, हँ, याद रह लेकिन समझलेइ। हैप्पी बर्थडे मैसेज द देबै, फोन के करतै, ह फोन नहि करबै ने। मैसेज द द फोन मे टाइम पास भए जाइ छै, आधा घंटा आधा घंटा लागि जाइ छै।
हूँ।
हाँ। कहलियौ तऽ लेट से जेबौ, लऽ ले एते घुमा करै लए के जा।
पापा के न बड़ा डरपोक बाप रे बाप होना होना सब कहाँ किछु करै छै।
नहि किछु नहिना घटना घटि जाइ छै, ताहिके बाद किछु नहि होइ छै कोनो कारवाई नहि। केना टोटोवला सब चलबै छै देखैत छी।
नहि रे एते डरपोक आदमी नहि देखे छियै, कते नीक एलियै, कते नीक शांती, से छलै केओ कतहु नहि। पापा के ने दिमाग ने पचास टा निगेटिवो रहै छै। गइ से नहि बुझै छीहि, पागल छीहि तू सौ टा बातमे नऽ, पचास टा पप्पा के बातमें नऽ निगेटिवे रहै छै। तू कियैने गेलही पप्पा छै, तैसँकि ओ एना ठार छै, ओ एना मुंह ताकि लेलकै, ओ एना के गाड़ी घुमा लेलकै। भाय ओकरा सभ आवारा छै तऽ करबे करतै कनि हँ।
हँ पप्पा के इएह सोच सब रहै छै। सभ तऽ अपना मने सावधानिये रहै छै ने।
अचार बनेलहि। पर धऽ दिही पकतौ कनि। कनी त। अनेरोकेँ अचार बनबै छै अखन डरल छै छोटनीमे पर। जकरा पर ढरे छै इहो ढरले रहे छै।
छोटकिनियाँ पर, ओकरा पर लक्ष्मीकान्त।
हँ, लक्ष्मीकान्त पर ठीक तू पकड़ले, लक्ष्मीकांता त छोटकिनिया पर। दूएटा पर ढरल छै। आ दै छै सुख किओ आउर, ढरल छै ककरो पर। ओ देलकै एकर मंझली बहिन, सुख आयबकेँ
हुं, ओकरा नहि मानै छै, बढ बढिया।
दुनिया के रीते छै, जे मानतो तेकरा कोइ नई मानतौ, तकरा तू नहि मानमैं जे तोरा नहि मानतो तकरा तूं मानमें। भगवाने कहि एलखिन। हुं। तकर पीछा लागल रहे छै बहिन माने छौ तकर पीछे नइ।
एंह भाय बहिनके हेबै, झेटकी तऽ मुंह टेढे केने रहै छै, दीदी के बाजलहुँ हम। हम दीदी हमरा लगमें बैसल, तऽ हम कहलहुँ दीदीेके। जे कहै छै तोरा जे किछो किछो मिसरजी के भेलौ, तऽ हमरा तऽ कहबाक चाही एकोबेर। तोरा नहि हेतोउ तऽ मैसेजो पर तऽ हमरा कहितैं। भाइ-बहि
मिसर जी लग डटलउ किया ने कहबै। दीदीयो मिश्र जी कहले कि
हूँ।
नहि हम कहलियै भाइ बहन भाइ बहन
इह नहि बाजहि हिन्दीमें।
अहाँ सुन अ जे दिक्कतमे खड़ा हुए पड़त, से कहै छै फेर खड़ा हेबै कि नहि। खड़ा हेबै, भाई ने खड़ा हेतै, आ छुपेबै तऽ छुपेबै तऽ करब अहाँ से, हम कहलहुँ मिसर जी के।
एखन फोटोओ भेज एखन फोटोओ भेज थुन, केहन बुझल छौ? हँ, करैए वला, जे किछो केओ आदमी छै तऽ, ओकरा ढकेल दै छै। तोरो भेजने रहथुन।
ओ अथि, मेहनत ककरो जीवन मे पैसे से नही होता है, सब कुछ नै मिलता है।
नय ओ कहै छथिन कि, सुनुने हाथी वाला, हाथी के ऊपर। चढ़ेलकै तऽ कहलखिन जे, कभी- कभी सहारा भी एक हँ, सहारा भी एक मजबूत बना देता है आदमी को। रहना पड़ता है मजगूत, हँ, किया जखन
हँ रौ, बड़ बुद्धि छैन, हमरो
बारह बजे आ ई जे कहलखिन हँ, दीदियो आब इशारा- इशारा मे बात करै छै मिसरजी से। दीदियो के कम नहि बुझही, दीदियो की कहलकै एनाके इसारा में जे भाय। भाइ को बोलना, यही पर रहने के लिए भाइ से तो घर का भी काम कराएंगे, बाहर का भी। हं घर का भी काम करेगा भाय घरके भी काम करतै आ बाहरो के काम करतै लेकिन कहै छै आब बहिन त नै हँ बहिन त नहि करतै ताहि दुआरे भाइये से
आ वोन बनतै कि ओत बीस फीफा बीस हाथ।
हँ हम कहलियै कि हम कहलियै जे हमरा नोकर हम की कहलियै हम की कहलियै अहाँ हमरा नौकर बुजलहुँ हें हूं। इहे करै ले हम, एतय आएब, हम त कहिये दै व्यै मुंहे पर।
हुं। हँ जेकरा पर ढ़रलौं अखैन बहीन पर बड ढरल छथिन। बहीन के माम छन्हि एलैन हे बड बहिने ने सहारा दिया है। से सब कहै छथिन बहिने ने आइ आयल छैथ।
हँ बहिने बहिने साथ देतैन अखन।
ह माजी देखही निशु के इसकुले छै। निशु के इसकुले छै बेचारी की करते ओकरो कोनो गलती
गै तु देखही ने तु किया ने गेलही तु ओत ओत, ओत जखन दीदी के हेतै ने ओत सब रहतै तु देखिहै।
हँँ सब ओहि कारन कहलियौ ने त हमरा सबके जरूरतो नै पड़तै। हम त पहिले कहै छियै तोरा, दीदी छै कनि केहन बुझलिही औगताह। तु जा दीदीमा
दीदीे के, दीदीे के जखन तक सौस जिबै छै ने, ससुर ससुर जीबै छै ने सभ मानतै, सब मिश्रो जी के मानतै हँ आ मिसर जी के आ दीदियोे के मानतै आ सउसो के मानतेै किया कियाकि मि सर ओ कहै छै मिसरजीके पापा सब काजमे खड़ा रहै छथिन
हुं।
त रहतै ने सभ खड़ा।
हुं हुं हेल्पो करतै सामानो छै धनो छै ओकरे पुतहु छै।
नब, ओकरे ने पोता पोती हेतै।
जे हेतै, हं हँ तें मानै छै, अजीत एक बेर मे आबि जाइ छै। निशू एक एना थोरी ने आबि जाइ छै। केने छलियै गप।
आगै केहेन आदमी छै, गै गै केहेन आदमी छै? जे दीदी आ मिश्राजी के सब, निशू के नै कहलकैये
हुं।
बुझलीही सुनेै छीही।
किए कि नै कहलखिन।
ओ जे चोट लागि गेलै से निशुके नै कहलखिनहें।
साढ़े सए टा एनारजी द
नहि कहलक दीदी हम निशु तिशु के नै कहलियै दीदी ओ बोल ऐंठले। ह जे कहे छै जे हम कथि कहबै कोनो नोत तोत हकार छै जे हम कहबै। दीदियो।
जे जे ओकरा सबके होइ छै ने केने जाइ छै ओकरा। ओहो रिस्ता न टुटि जाइ अपना मे।
देखय लए धरि देखय लए तऽ ए- थिन ने, तऽ देखय लए एथिन ने। अखने किछु मुसीबत हेतौ, हँ।
पाइसँ किछ हेतैक बर्डे के खर्च महंगा महंगा पर्स दै छै, दू टा कपड़ा दै छै।
ह्म नहि हम से कहलियै दीदीकेँ, दीदीकेँ कहलियै, जे एखन जे किछु किछु हेतौ मदति, तऽ मिसर ओ हुनकर स् हुनकर हसबैंड तऽ तोरा काज देतौ।
अथि बड़ काज देतनि। गाड़ी चलाएल अबैत छै। पहिल बात तऽ गाड़ी चलाएल अबैत छै। गाड़ी जकरा चलाएल अबैत तऽ हर हमरो करैके मदति करै छथिन। हँ, ओरिआ कऽ चलाउ ई नहि एक्सीडेंटे करा ली। तऽ बड्ड सुन्दर चलबै छथिन। आ स्कुल जाइ छथिन गाड़िएसँ अबै छथिन।
से नहि ने छै। आब एखने कहैत छै ओ निशू बुझतै तऽ की कहतै। एतेक लगमे छथि, हमरा कहबो नहि केलथि एको बेर।
अपन बहिनोकेँ नहि कहने हेथिन। मेन बात अपन बहिनोकेँ नहि कहने हेथिन। माइए कहने हेतै तऽ कहने हेतै, तऽ हम नहि कहै छियै। कि चोटो लगतहु। तो जेना छियै ने अपना सब हलवलाह छियै सौंसे कहि देलहुँ। से सभ ओसभ नहि छै हलवलाह। ओसभ बड्ड गम्भीर सभ छै। नहि कहैत छै । गहींर सभ छै, सही में गहींर सभ छै ओसभ। ईसभ छै मुसलिम मुसलिम बेरादरीमे। मौसीओ के आब कनि भेल जाइ छै। मौसी डेरा कऽ नहि ।
नहि मौसीमे एवं मौसीमे एक एखनो एहन नहि छै, लेकिन एकरा सबके दोसरे छै। जे दोसरोकेँ नहि किछु कहलहुँ। ई कोनो बात भेलै? अखने जे मम्मी मौसा जे किछो भए जाय तऽ नुनू ममाकेँ नहि कह-
ह्म, कहैत छथिन पायल मङ्गेबै, पायल गेल छलखिन सभठाम गेलहुँ, सब आवेश केलक ए से निभा एहिठाम जे उपनयनमे गेलहुँ, भोलूके उपनयनमे, निभा की आवेश करतैथ, निभाके घरेवला लोक सभके आवेश केलथि। बड्ड, दिअर सभ भैंसुरसभ। ओ मौसिओ ओतेक आवेश नहि देखै छियै, ओ अपने काजमे व्यस्त रहैत छै। ओसभ ओ ओकर ओकर परिवार तऽ बड्ड नीक छै, जे बात छै, हीरा छै। सभ गो- गोटे नीक छै। मने सब मने आवेश करै छै ई पहिर लिअ ई
शादी भेलै सुन दीदी सुन न दीदीके जे शादी भेलै तऽ स् उम्म बुझही ओकील साहबके कोन काज छै र् ओ रत्नाकर मौसाके से हाथ जोड़ि कऽ हाथ जोड़ि कऽ बरियातीकेँ कहथिन हँ बरियातीकेँ कहथिन बैसय लए।
हँ ओसभ बहुत नीक लोकसभ छै, पढ़ल-लिखल छै ने। की करू ओकर शिक्षा छै ने अहाँकेँ तऽ जोड़ा दैत छी। एतऽ अशिक्षा छै, तकरा हटा दैत छी। तऽ कहावत एक्को टा झूठ नहि छै। सभ देने छै, साड़ी देने छथिन। ओ दुनू दिअर, अ बेटीकेँ हुनको बेटीेकेँ हेतै अपना सबके भगवान नीक रहतै तऽ देबै। ह्म।
ह्म, आ से नहि ने छै, देखही मिसर जीके ने चालि बड़ खराब लगैए। एहन हमरा बर नहि नीक लगैए। जे हरदम कनिआँके पीछा लागल रहबह बाँय।
आब बेसिए भऽ गेलखिन हँ नहि नहि, आब बेसी भऽ गेलखिन हेँ, पहिनेे नहि छलखिन ओतेक। आब दोसरे रङ्ग करैत छथिन, हमहुँ देखैत काल्हि हम फोन केलियनि तोरा बतेने रहिऔ? तों एलही तऽ हम चलि गेलियै ओहि अङ्ग ना। हम पन्द्रह-बीस मिनट बात केलियै आधा घंटा तैओ। तीस मिनट भग गेलै ई च होत ने तै त क कहथिन की आने करती थी आज नही की है, केलक ये आए। तंग छैय अथी भऽ गेला तऽ कॉलेज में बेसी काल काल ओतेक अथी मर छल जाके अंगना मे छलै ने कॉलेज में इएह हाल चाल पढ़ाइसे करू इहे करू मेहनत करूत समय खा खराब हो देखते छिये। समय खराब भऽ रहल छैय, ककरो केओ नहि पूछे छैय, बात तऽ हुनको सही छनि आइ काल्हि समय मे कोन चिज जे पूछै छैय नहि पढ़बै तऽ अहाँ कतहुके नै रहबै।
जे ओहि घरमे ने हमरा असरधो लागल। से ने ओहि घर मे असरधो लागल पेशाब तेशाब करे। दिन बाप रो ना सरधा तऽ नहि लागल बैसलियै तऽ हुनके लग। ओथे ओथे सभटा ओथे बातचीत केलिये लेकिन कहै छैय असरधार ओ बते छथिन उह मे जगे तगं डोले मे बाप रे बा अपचेष्ट छथिन कनि लक्षण बा
त बर बीमार अपचेस्ट बनाब अचे तऽ नहि छथि ओ अनेरो कंठ वला छैन हुनका टोंसिल छैन, टोंसिल कफ
हूँ गे दीदी के मुँह फुलल लागे छैय गे, दीदी के मुँह फुलल लगै फोको जका भ गेल छैय।
हँ नहि नहि फोखा तऽ जे भऽ गेल से अथी भऽ गेल छैखन लास्ट जहन भऽ जाइ छैय ने अथी समय चारि पाँच महीना पहिले तऽ देह फूइल जाइ छैय।
ह छह अगस्त के टाइम देने छैय, ओकर सॉस कहलक हमरा
हँ हमरो बुझल रहे।